हेलो
हँ प्रणाम सऽ की हालचाल ठीके छै
सर हँ
अच्छा
तबियत ठीक नहि छौ कि
तऽ आइ दिन भर कि की नहि ठीके छै तनिसनी मौसम जे गड़बड़ल छै ने ओकरे चलते तनिस सर्दी याल मोन
गेलही एलखिन ने
हँ गेलियै हन
आंयगे इसकुल गेलही हन की नै
हँ गेलियै हँ हँ गेलियै हँ जाइसँ तऽ पहिले बारिश पड़ै रहै तऽ बारिश तनी मनी पड़े रहै तऽ गेलियै हन इसकुल पहुँच गेलियै तब तेज हो गेलै बारिश
कए बजे से कए बजे तक पढ़ाइ होइ छै
सात बजे से बारह बजे तक
तब तऽ सबेरे तैयो च इल आबै छै बारह बजे तक छुट्टी हो जाइ छै ने
नहि ह तऽ बारह बजे छुट्टी हो जाइ छै तऽ बारह पन्द्रह तक प्रार्थना होबै छै तऽ ओकर बाद फिर बच्चाक के छुट्टी अबै छै ओकर बाद टीचर के छुट्टी अबैछै साढ़े बारह बजै छै
लास्ट मे प्रार्थना होइ छै
हं
ई को नया रूल छै गे
आइसी परबाइ एक नाम पर मत तनी सुन दू सए अढ़ाइ सए लगभग
अच्छा तो कोन किलास के लै छै हीं किलास
वन पहिला दूसरा तीसरा चौथा पचमा छम्मा
ओ छठा तक के तू पढ़ाय ले छही
हँ
वाह बढ़िया छौ त
हँ गणित खाली हमहीं जाइ छी एम्हर सँ
सखी सहेली कोइ नहि जाइ छौ
नहि जाइ छौ
बगल आर बाली जे रहौ से
नहि जाइ छै ओ
हँ
शादी हो गेलै नऽ तऽ
ओ ओहिसँ
तब तऽ अकेले पड़ि गेल होबहीन जाइ छीहीन कथी से साइकिल से
नहि मोटरसाइकिल से जाइ छियै फप्पा पहुँचा दै छथिन ओने से मिस आर रहै छथिन ने शिक्षिका आर रहै छथिन साथे आबै मे
ओ आबै घड़ी कोइ मिल जाइ छौ नै
हँ शिक्षिका आर रहै छथिन मिल जाइ साथे चलि आबैत छियै।
जाय घड़ी नहि उतना कोइ मिलै होतौ जाय घड़ी कुला आपा आपी भागै छै आर की।
हँ हँ ओने इसकुल दने पानिओ ने जैम जाइ छौ
आँय गे घरो बैठ कहलियै जे चलि जाय होबही तऽ मने लगै होतौ। आ घरोमे
हँ स्कूल मे तऽ मने लगे छै
आ घरमे बैठल बैठल झुठे के की करते आदमी बेगारी ओकरासँ छचल कुछ होइ जाइ छै अपना मनोक भा हो जाइ छै तनि आर की मन के अपना तर होल आ शिक्षा बाँटैयेसँ शिक्षा अऐबो करै छै की
हँ उहे चलते तऽ मैथ पढ़बे छियै गणित पढ़बै छियै। हम पढ़बै कहाँ छियै हम अपने पढ़
हँ पढ़ैते पढ़ैते कर कुछ कुछ कुछ याइदो आबे लगै छै हँ कि ई तऽ जानबे करै छियै ई तऽ जानबे करै छियै से हो जाइ छै
तऽ तऽ हम भीरहुसँ थोड़ी पढ़बै छियै कि हँ ई लिख ई लिख नहि तोहुँ बना हम भी बनबै छियौ केकर बनै छै पहिले ऐसे जे नहि तऽ हमरासँ पूछ हम बतैबौ अइसे पढ़ाइ
हँ तऽ आजकल जे नहि एतौ तऽ हँ सिखै छै ऐसही नऽ आदमी
हँ
बच्चा बुदरुके
जैसे लघुत्तम आर लग लघुत्तम आर केत्ते दिन हो गेलै पढ़ला। उ सभ पढ़ाबै आर छियै। जोड़ घटा गुना भाग ई सब पढ़बै।
पहिले हमहूँ आर तऽ लघुत्तम आर बनाइये लै रहीयै लघुत्तम भाग गुणा आब नहि कुछ होइ पाबै हम।
हँ तबियत ठीक नहि छौ की
खा डस्ट बर कर
ओ
ह ई कुटकुट्टी बला खाँसी जे हो जाइ छै ने तै से तनि गरबड़ा जाइ छै
ओ
अजकल मौसम ओ तऽ तनी मौसमो तनी खराब होइ छै ने उलट फेर से इएह सब होइ छै मौसम बदलतो तनी मनी खाँसी सर्दी यही सब तो होइ छै
हँ
दू दिन तीन दिन पहिले से बोखार लगल
ओ
आ ई सबके स्कूलो भेजेके रहे छै स्कूल ‌
कतहु स्कूल नहि तऽ घर मे तऽ जानबे करै छै खूब बदमाशी करैत रहै छै ई दुनू बचबा कऽ
ओ
भोरे भोर भेजी तब दुनू के अपना भेज देबौ स्कूल तब तनि फ्री होइ छिय तबियत कतो खरा रहतौ तऽ लगतो पहिले स्कूल एकरा आर के भेज देय छीे नहि तऽ आरो देतौ तबियत खराब केर इतना हल्ला गुल्ला करैत रहे
ह कोन कोन क्लास मे पढ़ै छौ बच्चा
ह एगो ‌सिक एगो ‌छठ्ठाम छै एगो तीसरा मऽ छै
ओ
दुनू पढ़ै छै
कोइ सरोस पर भेजै छै कि नहि
हँ भेजै छियै नऽ ट्यूशन पढ़ै छै से तनी दूर हट कऽ छै ट्यूशन पढ़ै वला छै जाइए के पड़े छै घर में आबे ऐतौ तू घर में जादे नऽ पैसा ले छै त जाइ छैय नऽ तऽ तनि कम पैसा लगै छै
हँ तनि सुनमनो बहटार होइ छै ने घर से बच्चा बाहर गेल
तब अकेले बच्चा पढ़लक से आ ग्रुप में पढ़लक दुनु में अंतर ने हो जाय
हँ हँ जउआँ मिल जाएतऽ
सभके लगल कि खाली क अकेले पढ़ै छै तऽ ज्यादे ज्ञान आबै छै लेकिन अइसन कुछ नहि
नहि छै हाँ
त ग्रुप पढ़ल तनी एने ओने से तनी ठीक रहै छै
हँ
तो जाइ छिहि तऽ कुछ लगि जाइ छै लंच की एसही
लंच हँ लंच लैके जाइ छिय मम्मी बना दै छै खाना बना दै छै नाश्ता
सभ अपन अपन के बनबै छै हमर छोड़ि दै छै कल्सम अपने बना रहे ह
हू
आजकल सबेके नीमके रोटी अच्छा लागि जाइ छै जखने मम्मी बनबैत रहय तखने नहि अच्छा लगै रहै
आ एहिइसँ हम अपने सुबह उठलहूँ पिआजवला बनेलहुँ पियाज बला रोटी आइ त उठलियौ पाँचे बजे पाँच बजे उठलियै तऽ किचन आर पोछि उछिक क ओक बाद बनेलहुँ
हूँ
धोइ देलहुँ बढ़िआसँ ओकरा बाद बनेलियै पियाज वला छीर पूरी बनयलहुँ नहेलहु पीलहुँ पूजा पूजा पाठ केलहुँ खाना लेलऽ हुँ चलि देलहुँ
तब की तनि खा क अपना पानि पी दे नाशा नहियै करके जैयए जाइ होभी ही
नहिए जायत ह नहि तऽ सात बजे भूख लगे
खाली लऽ लै छै ही अपना टिफिन मे चलि जाइ छै ने
हाँ लै लै छियै हो गेलै
हू हँ तऽ की करतै कुछो तनी शॉर्टकट मे अपना बनाय लेलकै अपना लै कऽ चलि जेतै
हू एसे से अभी मैदा उदा मँगबेलियै हन कि जे निमकि उमकि छान निमकी आओर छानि लेबै
ओ
कभी समये नहि मिलल हन आइ कॉलेज गेल रहियै
हँ
एडमिशन करबै ले तऽ एडमिशन आर होइ गेलै तऽ आर समय नेई मिललै देखबै, एतबार आर के समय मिल
हँ एतबारेके मिलतौ टाइम एतबारो के टाइम रहतौ की लगतौ कपड़ा फीचो ई करो ओ करो से हो जाय छै
ह्म तऽ फेर शनिचरोके तऽ रहबे ने करतै हू एतबार शनिचरके ई दुनू दिन देखबै तऽ काम करबै
ओ एतबारके ने इस्कुल पढ़ाइ चलि आबे ने करै छी
ओकर बाद पढ़ाइ कयलौं तनी आराम ओराम आ ओकर बाद आबै छी तनी आराम उराम कयलहुँ दू तीन बजे खाना पीना खेलहु तनी सुत सुतलियै ओ बाद फेर ट्यूशन पढ़बै छियै ट्यूशन से एलौं तऽ पूजा पाठ साँझ उंझ दै छी
हू
ओकर बाद अभी से हइए तनिसन बैठबै तऽ हम पढ़बै
ओ डेली के दिनचर्या तऽ वही सब रहबे करै छी की करते
हॅं हू
ठीके हू आरो सभ ठीक छौ ने
हँ सब बढ़िया छौ
हऽ जाइ छियौ बौआ बोला रहले खाय लऽ मागि रहलै ठीक ने
अच्छा ठीक छै
जाइ छियौ खाय ले दै ले ठीक रखै छियौ, बादमे फेर करबौ। फेर ठीक छै हँ।